चलू
हँ भइ
की हाल छै यौ
बढ़िया। हँ हँ, अपनहुँ बढ़िया। अहाँ कतय रहै छलहुँ?
हम तऽ रहै छी अखन दरभंगा मे
ह दरभ्ंगामे कतेक हम तऽ पटनामे छी रहैत
अच्छाच्ाचा
ओतऽ दरभंगा में परोपर आहाँ छी टाउने में रहेत
हँ गाम भेल हमर मधुबनी और जे छै से रहे छी हम दरभंगा मे
जे
आहाक प्रॉपर पटने मे
नहि नहि हमर घर भेल अहाँके सहरसा भेल घर तऽ यऽ साहपुर यऽ लेकिन रहै छी प्रॉपर सहरसामे आब सब क लाके अखन हम पटना मे छी अपन इ कम्पटिशन के तैयारी सभमे छी लागल
अच्छा अच्छा अच्छा नहि नहि बढ़िआँ बढ़िआं त भोजन भात सब भऽ गेलै
हँ एतऽ भ गेल भोजन भात
की सब भेलैया आय
आ अहाँके बुध रिये ने तऽ मंगल खतम भेले रूम रूम मे पार्टनर रहै तऽ कहलकै जे आनल जाय, अहाँके किछ जे छै नॉनवेज टाइपसँ तऽ नॉनवेजे हँ तऽ नॉनभेजे रही आन नहि
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहि नहि ठीक छै
किया की एखन अहाँके फेर आगू परीक्षा सब छै तऽ ता ले के दिन मे एखन दूये टाइम छियै खाना बनाबे जस जल्दी बनि जाय छै य नॉनवेज मे ई छै कि हाँ एक टाइम बानाबयो दुनू टाइम खाई के इच्छा छाई रहाइत ओहिमे रोटी के बेसि सहंझट नहि रहै जे भातोक संग चलैत रहै छै दिन-राति मे।
हँ, बात सही छै।
पहले
त अहाँके खाना पीना मे मतलब की सब नीक लागे या भोजन मे जेना सब्जी सब में की सब नीक लागे या भोजन मे
देखियौ तरकारी मे तऽ अखन जे छै, अहाँके परवल तऽ हमरा ओते पसन्द नहि छै, किएक तँ बीया लाय क
अच्छा अच्छा
हँ लेकिन हम करैेल हमरा यए पसन्द छै अहाँके भिंडी भए गेल नेनुआ भए गेल इसभ चीज एखन जे यए सीजनलमे
अच्छा, अच्छा, अच्छा।
से सब खाइ छी एकटा कुण्डरी आबैएा बाजारमे ई तिलकोरे जेना होई छै ओकर भुजिया लेकिन बहुत नीक रहैया
हँ, हमरा ओकर भुजिया बहुत नीक लगैत अछि, सही बात छै।
बोरा तऽ फेर इमहर, लेकिन पटना में जे छी ईचीज छी गेरत एमहर नेनुआ मिलेत एकदम खिजा खिच खीचा मिलैय घर सब दिस जाइ छियै तऽ लागल जे हाथ के मोटा जते जते अहाँके बहुत म मोटै छै
ओकर कारण छै ने यौ पटनामे जे छै से अहाँके ग्ंगा नदीे कारण जे छै से खेती जे होइत छै, तऽ ओतऽक माटि सभ बहुत उपजाऊ छै, गंगाक कारणे। खेत मतलब पटना साइडमे खेती बढ़िया होइत छै।
मानलिय इम्हरो तऽ हो छै जेना बान्ह के उम्हर अहाँ के खेती होय छै लेकिन ई बानहे चोरी छै चै ने
ह
ई अहाँके तरकारी सभ, अहाँके उगाबिते नहि छै।
कमर कहलियै।
सिवानक भीतरमे अहाँके राजनपुर तरफ भऽ गेल। अहाँके सुपौल भए गेल मान। च कोशी बेलट छै एहि एरियाास सभमे करैत छै लेकिन अहाँके ओतेक नहि होइत छै इम्हर खाली घटिया छै ईसभ छै करैत
अच्छा अच्छा
हँ
ओ
आ एखन तऽ सीजन यए आमके तऽ किछु दिन पहिले घरसँ एलहुँ रहे तऽ घरोपर जे छै आम सुठल रहै जा आलू मालदह सबटा
ए एक नम्बर आम भेलैए उमहर बहुत
हँ हमरा सब दिस तऽ भेल ये खर्स आयल रहय गांव से यदि हम। पता नहि रहै घर पर, तऽ हमहीं एतय सँ गेलहुँ रहे, रिहा अकेले। ओतय तऽ खूब खेलहुँं ओतय से जब घुरलहुँ पटना तब एतऽ भूख तऽ खूब लागै लेकिपट पटना मे इ है छै आमा के भाड़ के जान से बेसी आम ओहन सुन्दर नहि छै
हू हमरा सब दिसन आम ओते नहि भेलैएह इमहर मधुबनी मे हल्का-फुल्का जे दबाइ-उवाइ सभ देएलखिन, जे ओ तऽ केयर केलखिन बढ़िया स गाछ के शुरू मे हुनका तऽ
एहि बेेर तऽ कहलकै जे मञ्जरे नहि एलै रहए बहुत जगह
मञ्जर जे छैे से झरि गेल रहै
एहि बेर हमरासब दिस आयल रहए तऽ हमरा सभ दिस फेर पानियो बिहारि ओते नहि भेल छै आम भेल नीक
ह अच्छा अच्छा तऽ अहाँके ई भोजन मे ई सब नीक लागे या कि नहि ई कुमहरौरी सब बुझे छै अदौरी कुमरौरी जे होइ छै
हँ हँ ई सब तऽ बुझे छी मुदा एखन जे छै तीन चारि साल त छीय आब घर ते छीय आब बाहरे रहै तैमे इम्हर त नहि मिलैय बेर गेलों रह घर त एक गोटा पठेलक करग अहाके कुमहरोरी ए खेलौ रहै अदोरी त हमर माँ आ आपने पढ़े
हँ
कुमहरोड़ी अदौड़ियो स ब बढ़ियां लागै
बहुत बहुत मांस जकाँ एकदम लागै छै ओकर आलू कुम्हरौङी सब्जी बना दै मसाला सब डालिक तऽ एकदम सब चीज के फेल कऽ दै छै ओ बहुत-बहुत ओसभ भेटै कहाँ छै आइ-काल्हि जे छै से नवकनियाँ सभ आबि रहल छथिन, हुनका सभके बना हो नहि आब छै सब त पता नहि बुझतो नहि हेथिन ओ सब
हम ज जाय छी तऽ हम तऽ अहा के सग मे अथियो सब पारै छी चरौरी जेना अहा के पारे छी
हँ हँ अरे अरे हमु हमु मा संगे ई सब काज कर
एतय बाजार में मिलै छै भिंडी के भुजिया घर पर किसी खाय छियै लेकिन आई स बेसि स्वादिष्ट लागे ए उ
घर-घरके खाना के तऽ बाते अलग छै पहिले। तऽ पहिले जे छै से घर में लगभग लगभग चीज सब कले ने चिप्स बाहर से खरदे के जरुरत ने परै लिय सब ई घरे पर
आब तऽ आब तऽ छियै देखै बहुत जगह अहाँके कदू कस सब तऽ ओकरा घर में रहिते ने छै बहुत जगह गेलों मिथिलों मे अहाँके बहुत के घर मे लेकिन कदू कस सभ आब ओकर भनसाघरमे देखाइए नै दै छै कहलकनाय बाजारसँ कि किन लै छी खान ध्यान मे ये हारेची यो कदूकस काटे वाला अलग अहाँके कुड़ीरी क रगड़े वला जे खूटा ओ फेर अल्लूके चिप्स काटे वला अलग बापड़े बा
सेम सेम हमरो घर मे सब किछु छै किआकि माँ जे छै से हमर करे छै ई सब चीज
हँ तऽ हमरो छै माय लेकिन आब लागै छै आब जे एते जेनरेशन अहाँके फेर ओ बाजारे पर डिपेंड छेबे करलै आब
कुमहड़ीरी सब कहाँ भेटना कहाँ भेटै छै पहिले तऽ लोग इह सब खाय
अरे अहाँ कतहुसँ आन कऽ देबै तऽ अहाँके बना नहि सकतै मुदा बात इहो छै ने कि अहाँ दबै एन क त ओ बनाय नहि सकतै
हँ हँ
किआकि बनबै लए नहि आबै छै
त बनबै ला ओकर टेकनीक छै ने
ओ भऽ गेल फेर तऽ अहाँके इमहर किछु के जे बने किछु छै। मोरमिया होइ छै ने हँ अरे एकर ह ह अरकंच कह तऽ एकर अहाँके जे छै, चक्का जेना काटि कऽ फेर छै अहाँके बड़ी जेना छैन के
ओहोसभ तऽ भेटना नहि भेटैया ओसभ जे भेटैया तऽहन तऽ पर आब कहै छै कि सभ चीज के सभ चीज के साइड करी ई सब्जी लऽ ई सब तऽ आब शौख लागे छै अरकंज के पत्ता के सब्जी
नहि तऽ ई सब जे हम एखन जाइ छी नानी गांव तब ओतय लेकिन भेटैया कियकि उम्हर छै एरिया सब तऽ सब किछु मिलैएा हियाॅं हमर भए गेल अहाँके पूर्णिया जिला मे चाकुर मघांए गांव
पूर्णिया अच्छा अच्छा अच्छा
पूर्णिया अहाँके मधेपुरा के बॉर्डर जे सटैया ने मधेपुरा लास्ट हैछै पूर्णिया शुरू इमहर पूरा दिशसँ ओतै छै
ह ह त मित्र के बिवाह भेल रहे हँ हमर मित्र बियाह भेल रहे तब हमसब बराती में आयल रहिय अहाँके शहरसे
सहरता मे कते एलियै ए प्रोपर तार पाइ के मतलब की छै जा
नहि याद तऽ नहि एक्जेक्टली हम अहाँके बता रहल ऐ ओ ओकर सबके गाँंव जे रहै से अहाँके ई जे एकटा बिरौल जे ब्लॉक छै ने दरभंगा में परै छै ओते से एकटा सहरसा के रूट फुटि गेलैया बेसी दूर नहि छै बॉडरे बॉर्डरे वाला इलाका छै ओ दरभंगा और सहरसा के बॉर्डर वाला इलाका। छै वएह दस पन्द्रह मिनट में बारती पहुँच गेलियै ओते जे छै से भोजन सब भेलै हमर सबके
तब तऽ अहाँ सब बान्ध के बेसीए नजदीक हेबै बिरौल सब दिस
बिरौल ओकर गाँव रहै लेकिन हमस रहै छी अहाँके लहेरियासराय जाने छियै
हँ हँ लहेरियासराय तऽ हम गेल छी ओते एग्जामो सेंटर
अच्छा हँ, एग्जाम स्टेशनक पास हँ हॅं हॅं
अरे बड़ी गड़बड़ य एग्जाम सेंटर बाप पानि यला के जाम छै बेसी होते जाय मे गेलहु रहऽ परीक्षा द लए हमर मेन्से के रहहि एकटा परीक्षा पिछला साल होते
अच्छा हँ
हँ लेकिन लहेरियासराय मे हमरा लागल लेकिन किछु किछु दिक्कत जेनाकी अहाँ के गेस्ट हाउस सब जे छै अहाँके बेसी नहि यऽ मतलब जेनाकिओ नया नया आबै छै ठहरय लए
छै छै एक्चुली ओकर एरिया छै एकटा बेता छै चौक ओत अहाँके तरह तरह के हो होटल सब भेट जायत रहै ल मतलब अहाँके प्रॉपरली
गेलो रहे तऽ हम स्टेशन से उतर दे एकटा घंटा से कहले लहेरियासराय हँ, घंटा टावर तऽ ओ टावरे के आसपास जे छै, हम एकटा ओते गेस्ट हाउस खोजलों रहे ओहो मे जे छै भीड़ पहिले से कहेनाइ पहिले से बच्च सब ह
ह
नहि जेना ई छै ने हमर अहाँके सहरसा सभमे स्टेशन परहक गांव उतरबै ने अहाँके प्लेटफॉर्मे पर से अहांके चारि पांच टा अहांके होटल जे छै अहाके पैग पैक सँ लऽ कऽ छोट-छोट गेस्ट हाउस सभ अहाके बैनर सभ ओतऽ आहां के सो करै लाग।
एक्चुली एक्चुली छै कि नहि ल देखियौ एत अहाँ के इम्हर जे एबे ने अहाँ त इम्हर के मेन स्टेशन छै। अहाँके दरभंगा लहेरियासराय एकटा छोट स्टे शन भ गेलै दरभंगा अहाँ स्टेशन के पास उतरबै ने ओतय अहाँके स्टेशन के आसपास होटल सब भेट जात अहाँके ठीक
हँ
लेकिन लहेरियासराय मे अहाँके स्टेशन लग नहि छै होटल अहाँके जाय पड़त तीन चारि किलोमीटर दूर ओतय अहाँके होटल सब गेस्ट हाउस सब भेटत
आइ काल्हि जे बनेलक ये ई आदर्श परीक्षा केंन्द्र हम तऽ पहिलुक बेर देलहुं परीक्षा ई दरभंगे वाला में अप्रिल में लेकिन बहुत। ने व्यवस्था सबर करलक य बिहार सरकार एहि सब मे बड नीक
आदर्श परीक्षा केंन्द्र हँ
हँ बाप रे एहिमे जे अहाँ घुसबै मतलब डेक् जे दै छै अहाँके वहाँं के लागै छै अहाँके जेना कोनो ऑफिस मे नहि छै बैसल तऽ पर्सनलहके डेस्टॉप या अहाँके जते बड़का अहाँके स्पेस चाही
हू हू
ओते पैघ अहाँके तदैत छै
अच्छा
तऽ हम तऽ गेलहुँ रहे, ओहि रातिमे हम दू बजे राति पहुँचलहुँ रह। ट्रेन रह सहरदीसँ साँझमे साढ़े छओ बजे दू बजे हमरा पहुँचेलक फेर हम ओतयसँ नहि फोन करलहुँ किएक तँ ओतऽ तखन जे छै, दू बजे तक बाहरमे हमरा कतहु किछु रहे के होटल फेर तऽ तू रहलहुँ, स्टेशन फेर गेलहुँ।
फेर घुरलहुँ ट्रेन लऽ कऽ, फेर तऽ घर एलहुँ। लेकिन उम्हरका टीटी सब आयल रहथि लेकिन नीक सब
अच्छा
ह कियाकि हमरा एक गोटा त भेट भेल रहे कआकि जल्दी मे घुरलों ट्रेन रह एक्सप्रेस जे एतय तक अहाँके सरायगढ़ तक आबैत रहै
हू हू हूँ
तऽ हम पकड़लहुं तऽ हमरा लग तीन टिकटे के रहि जब आयल तऽ बेचारा फेर ओ पहिरलक अपन पाग रहय पहिरना तऽ हम बुझ गेलियै छी अहाँके या दरभंगा या मधुबनी दिशका छथिन पिथि किया कि पाग छै हिनका लग तऽ ओ हमरा पुछलक कि बाबू कतय तऽ हम कहलहुँ कि हम त परीक्षा देलेय एत एलो रहे आ हमेए सुलिए हमरासँ ओहो पुछलक जे बाबू अहाँ कते तऽ हम कहलहु हम परीक्षा दै लेल एलहुँ रहै हमरा बस एसे छै जाइके छै यहाँ सरायगढ़ तक कहै छै ठीके छै चलू टिकट यै तऽ हम कहलहुँ नहि टिकट तऽ नहि छै परीक्षा हमर वकल्प कोनो बात नहि छै अभि हम चढ़ब थर्ड एसी वाला ई नहि किछु कहलक आरामसँ पहुँचा देलक ओते सरायगढ़ अहाँके वएह अतय कही सुपौल में छै शायद पड़ैत हमरा जतय तक लागैए प्रॉपर हम नहि कहब
ह
तऽ ट्रेन छै उम्हर चलैत अहाँके इया ने मेमो बहुत लेकिन बड़ी धीरे धीरे जाइ छै
भीड़ बहुत छै हँ धीरे धीरे जाइ छै नहि तऽ एकटा तऽ रूट जे छै से वहाँ दरभंगा स पाछू बाटे छै सकरी होइत एकटा मेन रूड जे छै से समस्तीपुर होइ छै सहरसा ओ लेकिन ओर
नहि तऽ समस्तीपुर द देका अहाँ सब जे चि ने घुमा दै छै हाजीपुर अहाँके होत अहाँके घुमबै छै इ यहाँं के बेसी समय लगा दैछ
ओ
तह हाजीपुर आउ उहाँ मतलब पटना के टच करने त उ अहाँ दरभंगा जाउ बेसी घुमा देय छै
अच्छा अच्छा अच्छा अचा
खुदके यै गाड़ी घोड़ा तब तऽ अहाँ कहनो छियै जा सकैत
हूंम्म छैहे की
नी आउ कहियो लहेरियासराय एग्जाम पड़त तऽ बतेब भेट घांट हेतै
ठीक छै देखियौ आबे हे हमरा उन्नैसके हँ उन्नैस तक पता चलतै मेंस के छी परीक्षा रेलवे
अच्छा
जी अखन तऽ छै उन्नैस मे लेट
की कहलियै
कहलहुँ छै एखन उन्नैस मे लेट जब उड़तै है तऽ उनैस के तऽ आब पता चल हँ हँ यएह उन्नैस के अठाइस के छी परीक्षा दस दिन पहिले दै छै तऽ मानि लिअ उन्नैस क देता
हूंम्म हूंम्म हूंम्म
ताहि लै कऽ
अच्छा अच्छा ठीके छै
अखन हम लेकिन एहिपर गप हम करलहुँ एकटा चीज हम छी यहाँ सेेयर करय एकटा चीज जन्छि अहाँ से चाहे जेना हम एखन अहाँ से गप करलोंह पहिले हम एकगोटा से करलों अगर गप मतलब नहि हमरा टॉपिक मिलैये जे हम की गप करियै नहि हुनका कोनो टौपिक मिले ओ की गप करियै लेकिन एखन जे हम अहाँ से गप करलहुं तऽ हमरा पते नहि छै चलैत कि हम कतय से गप शुरू करलियै कतय से गप जार मतलब एकदम फ्लो मे चलि रहल छै बात
हूंम्म हूंम्म नहि तऽ पहिले टॉपिक डिसाइड कऽ लेबाक चाही ओकर बाद फेर वार्तालाप करबाक चाही भटकी नहि इम्हर उमहर ओहि टॉपिक पे
वएह ने हमरा ओ जे छै ने ऐंह हम जे छै तरही नया हमरा ओ फोन करलखिन कि अहाँ हमरा फोन करू तऽ हम तऽ फोन करलहुँ पुरा हमरा पते नहि कि हम की गप करियै की नहि बात करियै तऽ हम तऽ हमरा जे जोड़लखिन रहए तऽ ओकरा हम पुछलियै कि जे छै हम कोनो महिलाके मतलब एड हम करबायके बाद ठीक हो सकै जैसे की पहिलासँ हम बेसी लम्बा देर तक गप कैए सकै छी कियकि अहाँ नइ छियै जानै कि उ छियै जानय त ग्रुप मे है जे अहाँके टाॅपिक नइ मिलै रहै तऽ कहलखिन नहि ओतय जे छै अहाँके सब तरहके गप अहाँ छियै नहि कऽ सकैत भे सकैए
ओ नहि आ पहिले टॉपिक डिसाइड कऽ लेब ओकर बाद बात करब
जी जी
चलू और सब बढ़ियाँ ने
जी जी सब बढ़ियाँ
चलू ठीक छै तऽ फेर बात हेतै
ठीक ठीक
ठीक ओके